हेलो
हॅ हेलो
हाॅं सखी की हाल चाल छै? हाॅं सखी अवाज ना जायत छै की?
न न आबइ छै आबइ छै सब बढ़ियां
हॅं तो सखी इन्टरनेटके फायदा नुकसान तऽ
आहाॅं
कहि रहल छियै सखी कि कि अहाँके बेटा तऽ दिन भर मोबाइलमे घुसल रहैत अछि की करते रहैत अछि?
हॅं सखी की कहू ई इन्टरनेट नामक चीज घर मे आबी गेल तऽ सब गड़बड़ा गे बेटा कहैत अछि ऑनलाइन क्लास अछि मुदा हम ऐत छी तऽ गेम खेलाइत रहैत अछी रील देख देखाइत रहेल
हाॅं सखी तनी बैकग्राउंड अवाज आबे छै पंखा आरके अवाजबे छै क?
आब ठीक छै
हाॅं सखी अब ठीक छै। हँ तऽ आब तऽ जमाना बदल गेलै ने हमर समयमे चिठ्ठी पतरी पन्द्रह दिन मे पहुँचैत छलए अब इंटरनेटसँ एक सेकंड मे मै मैसेज चली जाइत अछि व्हाट्सप पर फोटो वीड विडियो सब तुरत
फायदा तऽ बढ़ अछि मैन दी तहेन हमर हमर बहिन दिल्लीमे पढैत अछि रोज वीडियो कॉल पर बात करे किछ ओकर चेहरा देखि के मनके भरि जाइत अछि। पहिने त महिनामे एक बेर फोन होइत छले ओहो एसटीडी बूथ से।
हँ दूर दराज के लोग लग। आबि गेलै हमर भतीजा अमेरिकामे। छैथ ओतै स लाइव-लाइव शादी देखलियौ। लग लागल जेना हमहुं ओतहि छी। ई त चमत्कार भए गेले।
यूट्यूबपर सब विषयके वीडियो अछि। बच्चा जे नहि बुझैत अछि। क्लास मे से घरमे देखीके सीखी लैत अछि। लॉकडाउनमे तो ऑनलाइन क्लाास से पढ़ाई बच बचल लए।
हँ, हमरो पोती। गूगलपर सर्च करके प्रोजेक्ट बनाबैत अछि। पहिने लाइब्रेरी जाइक किताब खोजे पड़त छलय अब मोबाइल मे सब जानकारी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सबके सलाह घर बैठल भेटाइत जाइ छिके।
इक आरचिक आर बस आत हमरा, हमरा। भाइ गाँवमे मधुबनी पेन्टिंग बनाबैत छथिन। पहिने लोकल बाजार मे पाँच सए मे बिकैत छलै आब अमे जोन फ्लिपकार्ट पर फोटो डालैत छथिन। पाँच हजारमे बिकैत छै। विदेश तक ऑर्डर जाइत छै।
हँ, ऑनलाइन शॉपिंगसँ समय बचैत अछि। घर बैठल राशन कपड़ा दवाई सब आबि जाइ्छकेै। बूढ़ पुरानके लेल त वरदान भ गेले। लाइन मे लगबाक झंझट खतम।
सरकारी काम सेहो आसान भ गेलै। जाति, आवास और प्रमाणपत्र ऑनलाइन कर
रेल बेटी कट बिजली बिल गैस बुकिंग सभ मोबाइलसँ पढ़ले त फिर भी भरि ऑफिस के चक्कर लगाए रखै छल।
हँ, त किसान के लेल सेहो फायदेमन्द छै। मौसम के जानकारी, मण्डी के भाव नया तकनीक सभ फोनपर। हमर भैया यूट्यूब देखी है, के जैविक खेती शुरू कयलनि आब फायदा बेसी होइत छनि।
बैंक के काम तऽ एकदम आसान पइसँ एक सेकेण्डमे पाइ भेज ऐटीएम के लाइनमे लगबाक जरूरत नाहि। हम तऽ गाँव मे सब्जीवाला के सेहो फोन पे से पाइ देत छी।
हँ, मुदा सखी जाएते फायदा अछी हैं ततयत नुकसान सेहो कम नाहि छैक आ सबसे पैघ नुकसान बच्चा सब बिगड़ि रहल अछि।
सही कहेलियै। हमारा भतीजा राती-राती भईर मोबाइल में गेम खेलत अछि। आंखी लाल पढाइ चौपट मन करू तऽ गुस्सा करैत अछि खाना नहि खाइत अछि। डॉक्टर कहैत छथिन एकरा मोबाइल एडिक्शन भऽ गेलै
हँ रील शॉट्स देखी देखीके बच्चा के दिमााग खराब भ रहल छथि। पन्द्रह सेकडसँ बेसी ध्यान ना ही लगैत छै। किताब पढ़बाक धैर्य खतम आ डांस गाना के नकल कऽ कऽ गलत हरकत करैत अछी।
अश्लील वीडियो गन्दा चीज सेहो आसानी से भेटी जाइ छै छोट छोट बच्चा के हाथ मे मोबाइल की देखी रहल अछि से माँ बापके पता नहि संस्कार खतम भए रहल अछि।
हँ तऽ सबस्क्राइबर क्राइम बढि गेलै कल्हि हमर पड़ोसिनके फोन आयल अहाँके बेटा एक्सीडेंटमे अछि। पचास हजार भेजू बेचारी डरी के भेजी देलिन बादमे पता चललय जे फ्रॉड छलय
हँ ओ टी पी शेयर क दिलो त खाता खाली फेसबुक पर नकली प्रोफाइल बना के लोक ठकैत अछि। लड़की सभके फोटो एडिट कऽ क ब्लैकमेल करत अछि। गाम एक लड़की आत्महत्या कर लेलक।
हँ तऽ स्वास्थ पर सेहो असर हाॅं दिनभरि मोबाइल देखिक के आँखि खराब गर्दन मे दर्द रात राति मे नींद नाहि आबैत छै बच्चा सब मोटा रहल अछि। खेलाई कुदाई बन्द खाली बैठी के मोबाइल
सामाजिक मेलजल खतम भ गेलै। पहिले साँझमे सब दलानके बेसी के वक्त धरल छल। आब सब अपन-अपन मुबाएल मे घरमे चार गोटे छै। आ चारु अच्छा से मुबाएल देखत अछि।
हां तऽ रिश्तेदार नाता कमजोर भऽ गेल अछि। शादी-विवाह मे लोग आबी के फोटो खिंचाबैत अछि। स्टेटत लगाबैत लेल। दुल्हा दुलहिन से बात नाहि करत अछि। अ श्राद्ध भोज मे सेहो रील बनाबैत अछि।
वा बड़ तेजी से फैलत अछि वाट्सअप किछु लिख के भेजी। लोक बिना जाँचमे लोक विश्वास कऽ लैत अछि। दंगा फसाद भ जाय अछि, कोरोना मे देख लिये नै कतबो गलत भ गेलै।
हां तऽ पढ़ाई के नाम पर नकल बढ़ि गेलै। बच्चा गूगल से कॉपी क क होमवक जमा क दैत अछि, दिमाग नहि लगाबत अछि। परीक्षामे ऑनलाइन चीटिंग, ज्ञान खत्म डिग्री खाली।
एखन उपाय ई छै यदि इन्टरनेटके बिना रहलो नहि जा सकैत अछि आ संग रहला सन
हां तऽ पहली बात नियन्त्रण बच्चा के अठारह साल कम से सोशल मीडिया नहि दिन में एक दु घंटा से बेसी मुबाएल नहि रात्रि नौ बजेके बाद सबके फोन जमा कऽ लियौ।
हां हम तऽ अब खाना के टेबल पे मुबाएल बैन काय देने छी। परिवार संग बैठी के बात करै छी, संडे के दिन नो मुबाएल डे मनाबैत छी, लूडो, कैरम, अन्तरा खेलैत छी और बताउ सखी कैसन हाल-चाल सब ठीक नै।
सब ठीक छै सखी, अच्छा सखी तनि हमर एगो फोन आवल रहल। ठीक छै।
हुं ठीक छै।
ठीक छै सखी।